हलचाल
ठीके छै की करै छी?
किछो नइ करै छी एखन घुइमे रहल छी। अहाँ की करै छी?
हमहुँ अहैन घुइमे रहल छी।
कत छी? ओ चाटे पर
ओतैय?
हँ।
हं- हमूँ छत पर घुइर रहल छी भ गेले तैयारी?
हँ खा रहल छैय आदमी सब
खायत छैथ, अपना सबके तऽ बीझो न शइ भेलय अखन
ओ दोसर- दोसर गाँवके
दोसर दोसर गाँवक और सभ कहियौ की सबके भोज छी।
पूरी सब्जी रसगुल्ला लालमोहन रैय ता। इहा सबके भोज छैय।
इएह सबके भोज आय।
हँ और तऽ ठीके छी।
अहाँके बड्ड हल्ला होइय कतऽ छी।
ओतय भोजे लंग छियै आदमी सब बड़ छिया।
ओ तहन तऽ आइ खाएब।
ह
अखन तऽ लाइनो टेक धेनेया मौसम सुन्दर यऽ तऽ।
हँ तऽ जनेट्रो चलैय छैय।
अखैन तऽ चलबे करत नऽ। अखन तऽ चलबे करत जा ब्राह्मण भोजन हेतैय। ता तऽ जंगलेटर चलबे करत।
हँ बारह एक बजे तक।
बारह बजे तक तकर बाद लाइन रहत तऽ लाइनेपर भऽ जाएत।
हुँ
हँ भऽ गेलैय से ट्रिंग सब आइ खतम भऽ गेल।
हँ से भऽ गेलै ओ सब खतम पन्नियो बैठा देलकै आब कैल्ह एतैय रौड बंधैय लऽ।
रौड बन्हैे लऽ पन्नियो बैसा देलथि। तहन तऽ एत्ते काज अगुआ देलथि।
ह
आओर सब।
आओर सब कहियौ।
आओर सब ठीक अइ।
खेनाइ भऽ गेलैय।
खेनाइ नहि बनेलहुँ हेँ आब जाएब, धियापुता नोते खाय लए जेतैथ। चच्चो नोते खााय लऽ जेतैथ, गाँंव घर में तऽ नोतो भऽ जाइ छैय नह।
हँ
गाँव घरमे तऽ नोतो भऽ जाइ यऽ। अपने टा लए किछो बनाएब काल्हि पाबनि हेएत त किछु तऽ बना के खेबे करब।
कैल्ह कोन पाबनि छैय।
काल्हि शौनक सोमवारी हमरा सबके चालू भऽ गेल सक्रैत सँ जे करै छैथ तिनका सभके। जे पूर्णिमा सँ करता तिनका तीन तारीख से हेतनि।
हँ अहूँसभ, अहूँ सभ करैय छियै।
हँ हमहुँ कऽरैय छी अरबा अरबाइन खाइ छी पाबनि कऽरैय छी पा चो कऽ रैय छी अहाँ।
रैतोमे खाइ छियै नऽ कि नहि खाइ छियै।
नई राइत में खाय छी भरि दिन सऽहै छी राइत मे खाय छी।
ओ तऽ ठीके छै।
आ राति मे खाय छी।
हुं।
अहाँके माँ सभ ठीक छथि।
आ नीतीश सब कतऽ अछि।
नीतीश मौसी अंगना मे छथि, आइ ते रवि छलनि ने। तऽ आइ तऽ पढ़ैयो के नहि छलनि, ट्यूशनो पर छुट्टी छलनि, इसकुलो पर छुट्टी छलनि। तकर मौज मस्ती लऽ रहल छथि। सप् सप्ताह मे तऽ एक दिन छुट्टी भेटैत छनि मौज मस्ती लय के। आइ फुल मस्ती लऽ रहल छथि।
हुं।
आब तऽ अपनो सभके बीझो भऽ गेल।
भऽ गेल बिझो।
हँ बीझो तऽ भऽ गेल।
एखनो तऽ बड़ आदमी हँ एखनो तऽ आदमी बड़ ठाढ़ छै।
ते ने सकाले भऽ जायत।
हँ।
आब हमहुँ जाय छी, जे मोन हयत से किछ बनायब, अहीं अंगना से केरा दऽ गेलथि हे कचका
आ
ओकरे जाइ छी तरब बरसात के मौसम मे की सब्जी खायब यौ। सबटा खेत सबमे पानि लागि गेल सबटा लत्ती फत्ती गलि गेल।
हँ।
अल्लू भेटैये, वैह अल्लू के तरल वैह अल्लू के भूजल खाउ। हटिया पर पुरुष पात गाम पर नहि छथि। तऽ केना के जेतैत तऽ अपने तऽ जायब नै।
हँ।
ऑनलाइन पर तऽ सभकिछु तब भेटैये मुदा आलू प्याज तऽ एयत तऽ तुरत तऽ नहि आयत, जाबे एत एत तऽ सड़िये जायत।
हँ
कपड़ा तऽ रंग बिरंग के भेटैये, जे लेब कपड़ा लत्ता सिंगार पेटार मन पसन्द भेटैये दोकान सँ नीक। बाप रे ओतऽ स हटू ने।
सरवन आयल छौ। जनेटर के मिस्त्री ओ देखै छै आठो में की दिक्कत छै।
अखैन चाचा बजेने छलैये।
नहि बुझाय आयल छलैये नोत खाय ले ते चच्चा पकड़ि लेलकै आ देखै छियै।
ओ नोत खाय ले आयव छलखिन हे।
हँ।
तऽ भेटत तऽ रंग बिरंगके चीज भेटैये इमहर लेब इम्हर लेब तऽ अहाँके देखब नहि लेबै तऽ ओहो ले हैत। आ ओयपर जे लेब तऽ जेहन पसन्द करब तेहन लेब मोन मानैए तऽ लिअ नैय मोन मानय नैय लिअ।
अखन ऑर्डर केने छी कि नैय किछ।
हँ ऑर्डर तऽ केने छी। सावन आइब गेलै न आब हरिअर साड़ी हरिअर चूड़ी
हँ
ओकर सबके तऽ चलती आइब गेल।
हँ
आ भैर सावन मश्रावणी ऐत, पञ्चमी ऐत, खाली साड़ी लेब रंग बिररंग के पाबैन अबैए। हमरा सभमे तऽ सभटा निखण्डे चाही ने
एगो डेढ़ सए साड़ी, एगो डेढ़ सए साड़ी लै छै, कि नैय।
हँ एक डेढ़ सए भऽ जाइ छै, भैर साल मे एक्के सए बला पाँच सएवला कतऽसँ लेब
एक- एक सएवला कुनु साड़ी अबै है!
हँ एक्के सए बला आबैया
एक सए वला तऽ नैय सारी अबै छै।
तऽ की कैल जैत
लैत हैब महगा- महगा ओर सब कहियौ। हेलो हलो हेलो हलो हेलो